कपड़ा भी देती है।
आ जे छै ने, से कर देतियै रहए हम अपन खुशबूके कहतियै, रहए करय लए लेकिन ओकरा विश्वासे नहि हेतै, तें नहि करै छियै।
ह दीदी तऽ की कह छै, पचा नहि पूझ होत, ओहो त क कह दो दस पीसो क।
ह्म। ह त ह के भी राधे कह। विश्वास करते तन
अ देखलिए तै, एमे दुइगो रुपैया तऽ अपने करतै, अगला बेर से काम देतौ, तऽ करहीयै।
हुं।
तै दुआरे हमु कैकरा कहब
आब अगला बेर से काम देतै, अहाँके ई बेर लगाके
सिधा एगो ओकरो मछली बना देबै ला बना दै छियो।
अच्छा कलरफुल मछली बना देेबै।
फेर एक मिनट
हेलो आय किछ नै बच बै तऽ कोनो दिक्कत नै न।
बाजै पड़तो भाय रै
बड़ बड़ की बजियै किताब पढ़य लगै छियै हिदी के मैथिलीमे कन्वर्ट कऽ।
आबै हम इम्हर से औ दुनू के बाज के छै, ई चीज बाजे छै केकरो चुगली करी न, ककरो बुराई कहेला अपने टौपिक मिल जतो
अच्छा केकर बुराए नाम बतैयो न
केकरो बुराई करही ने अपने टाइम पास हो जेतो
नाम बतेबै तब नै
अ त ससकांत बाबा के बोझ कहेन रहे।
ससकांत मामा के भोज तऽ ससकांत मामा के तऽ भोज कहा गेलै भोज तऽ
ओय दिन मुरनो नै भेल रहे।
हां अब अ काएल भोज मे की भेले से पता यै काएल मंगल झा के दुनू पोता रहे पारस काल मे तै बाबा टीकी पकड़ कऽ आ एक झोल द उ उठा कऽ कुदा कऽ लऽ गेलै ओ। तऽ पारस मे कहलके लेट किया भेलौ। से
आब भोज पहिला बेर खेने रहै।
हु माय मतलब की मंगल झा जे छै ने से बिगड़ल बहुत अपन पोता सब तब बिगड़े रहे दोसर जे के जे उ पोता सब ओकर दुनू शांत रहे ने तऽ भावे के अपन टीक की पकड़ा के नतीजा बहुत छोटे रहे बच्चे।
देखने छी नाक जकर टेढ़ टेढ़ हेतो।
हां ओकरा टिकी पकड़ कऽ आ बीचमे सब आदमी रहै पारस कालमे आ ओकरा घिसिया कऽ लऽ गेलै।
आ सोनू सिंगर तऽ किछु बजबे नहि करैत रहय
एद सुोन छै ने बहुत सुन्दर कख।
हेलो।
हेलो।
सोनू सिंगरके चिन्है छियै?
हँ
हेलो
ह की अ छै, चलू स ज।
सोन सिंह कहलैथ। ओ छै, मंगल चा। के बेटा। ओ गाना गना रहै छै। सुनने रहै य।
हँ।
हसु आक मरन मे जत। सरस्वती पूजामे नहि भेल रहै, आइ ओते पर तऽ गाना गेने रहै।
हखो।
आँ?
क कहा कल।
हँ देखने त, आवाज तऽ सुननाही ने हेबै?
हो तऽ दिनमे कि, रतिमे?
राइत न।
गू।
सरस्वती पूजा दिन ही ने रहै, एकर मुूड़न। उएह दिन ने गबै रहै। गाना सब।
बाह!
त हमरा एगो जे ने से ऑनलाइन बिजनेसवला आइो फोन केलकै, कहलकै क्या सुधंशु भाय कैसे हो? कहलियै ठीक, ओ कहै? प पाइप मगै रहै, लेकिन पाइप जे छै ने। बाद मे मंगलक लेकिन हम मैनेज। कऽ देलियै तऽ, कहलकै जे हम अपना मतलब आपक बिजनेस स्टार्ट करबा देेंगे। तऽ हम कहलिय ठीक। मतलब क ऑनलाइन बिजनेस, शेयर मार्केट जकाँ होइ छै, मतलब क हमरा इंटरव्यू लिअ पड़ते आदमी से से।
इे ने हमरा अपन इंटरव्यू दिअ लायक, एखन तक नहि भेलहुँ हेन।
हँ ओ नहि तऽ हमरा। किछु इन्टरव्यू लिअ। पड़तै ओ बता देतै जे, केना बतियाइके छै। की करयके छै। आ फेर माँंगलो कि मम्मी के आधार कार्ड मङ्गै छै कहै छै जे आपके आई डी बना देंगे, तऽ आपका एज कितना है तऽ कहलियै सोलह कहलै अठारहप आ आधार घ लगेगा जीमेेल आइ डी। हमरा वीडियो कॉल कऽ कऽ देखेलकै जे देखहो कितना स्टाफ कम कर रहा है स्टाफ सबसँ पूछबेेलकै त एगो स्टाफ कहलकै जे, बीस हजार कमााते हैं, एगो कहलकै, पचास हजार कमााते हैं, एगो कहलकै एक लाख कमााते है, आ कहाँके होते बिहारके। आ जे फोन केलकै, ओकरासँ पुछलियै, आब कहाँके हो, तऽ ओ कहलकै मै मधुबनी।
नहि को तऽ करमे
आँ
बक सही रहत तौ ने दोबारा फोने नहि कर ओ
सही रहते रहे दोबारा फोन नहि करत हमरा आब आबियो फोन केलकै रहए तऽ हम कहलियै अभी हम दूसरे जगह आएहुँ हेँ आब फोन काटि देलियै।
ह एक हँ
त रड छै बुझाइया
दूसरा बुझाई या
ऽ हमरा इंटरव्यू लिल गेलै छै हम अपने इंटरव्यू दिअ लायक छियै हहे ने
त नहि नहि अन बल बाज के जन्दगी बिताबै छी
ह के छै
लडडू लडू
लड्डू लड्डू तऽ हिंन्दी बतै छै लड्डूसँ जे छै ने ओकरा मैथिली सिखा दियौ।
मछली तऽ लगै छै अथि सनके रॉकेट सनके
कर छिय कथि रॉकेट सन के लगई छै।
मछली बनबै छै ड्रॉइंग बनेतहु भरि दिन
के लडू
लभ सी खााते ह त छटा स
ड्रॉइंग बनबे रहियै लेकिन हमरा बनाबे नहि अबै छै।
हम कहियो नई बनाबै
के
हँ
हम पहिले ड्रॉइंग बनबे रहियै, त हमरा जे छै ने केबाड़ अपन गेट पर चिपकेने रहियै, आब त ओहो सं फारि क हटा देलियै केक बनेने रहियै, छोटा भी बनेने रहियै।
बनेने रहय, खाली किराया मे।
एहेंहें केक बनलियै रहथि। आरो छोटा भीम बनेलियै र, छोटा भीम अखनहु रखने छियै, लेकिन कहां छै सएह नहि पता।
ढेर बनेलियै र भेल मे रुइया छै। क देने रहियै, ओरिजिनल लगै रहै।
बुद्धि रहै, मतलब।
हइया दुइ मिनट और इंतजार बस क लियै, ओहिके बाद भ गेलै बात।
निकल जेबै बाजार। बनथले जाइ छले तु, हं।
अखैन हम एतबा अभी एत से फोन करतै, ओकर बाद ओहि घरमे ने जेबै।
करबा के रह देबै, इहे घरमे मोबाइल।
हां त मोबाइल इहे घरमे रह देबै, आज नेट औने रह देबै, हम नेटवर्क के एखन देखबै मन्नू लग मोबाइल हेतै, कि नेटवर्क लग?
जाने कोन -कोना दय छियैन।
त कहां फोन क के व्हाट्सऐप पर देखबै, उठा लेतै त।
हुं। ऐसा मछली बनाय कतेक मिनट भेलौ रौ भाय। हुं उं। आठ मिनट मे किया तामस भेल। बना एगो, इसको कलर कर दें, कलर रंग दय छियै, ढिंग ढिंग ढिंग ढिंग, ढिंग ढिंग ढिंग ढिंग, डु डु डु गुड। हुं, अच्छा ना बना है। बहुतेक अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा हम तो जीवन मे ऐसा मछली नही देखी। के कभी जिन्दगी मे नहि निखिल संगे छी। पहली बार देखै छियै मछली। भंग -बिरंगा। इ थोड़ा -थोड़ा कुत्ता की तरह मुंह लग रहा है।
अहां सब जे नेटवर्क जे बतियेलकै ने, ते एनाहिते ने बतिये तैयारी करय।
केनो
मतलब कि जेना हिन्दी बाज सकै छियै।
नहि हिन्दी नय बाज सकय।
ओ।
नहि बात करै छै। घर के सब आदमी के हमी जोरनै छी। हमरा केना पता चललै पता छौ काम के बारे मे हमरा केना पता कल्हे पता छो ई काम के बारेमे, एगो मैडम छै ने एन जी ओ मे कहने रहय वर्क फ्रोम होम होमको खोज के दिजिएगा त खोजि के देलकै। हम अपना मंदिर मे जहन पहुँचलियै। सोचि रहल छैय डेली कहय छैय जे हम कमेबै पाइ त दोसरो कमाउ।
ह आब बुझाइये दस मिनट पुरऽवला छैय।
राखू। लड्डू